हलो
हा जय झूलेलाल अमित
जय झूलेलाल, कहिड़ो हाल आ
बस बढ़िया बढ़िया, स्टार्ट कयूं
हा
हा मां इयाे अमित वारो रोल मां ही थाे खणा ठीक आ
ठीक आ
हा जय झूलेलाल यार, छा पियो करी घर में ईअं ई आहिन न अॼु त जेको जेको मींहुं पयो आहे ॿाहिर निकरण जो त कोई चांस ई कोन्हे मां त सुबुह खां घर में ई बंद आहियां खिड़कीअ खां ॿाहिर ॾिसां थो त पो सॼी सड़क पाणीअ सां भरियल पई आहे उल्हासनगर जो उहो ई पुराणो हाल आहे थोरो म मींह छा पवे थो रस्ता नदियूं भरजी था वञन ऐं नाला भरजी था वञन सु सुठो थियो अॼु मुंहिंजो ॿाहिर वञण जो कम कोन हो ज हिन जे करे ट्रेफिक ऐं पाणीअ जो पाणीअ में पक कोप फंसी पवां हा अॼकल त ॿाहर वञण जो बि सोच विचार करिणो थो पए बरसात जीअं ई पए थी त तीअं लाइट थी हली वञे उहे बि ही वदी परेशानियूं आहिन अॼकल जी बारिश में लाइट जो वञण त हिक हिक मस्त नंढो ई हिकड़ो हो थी वियो आहे बस नंढी ॻाल थी वई आ
जय झूलेलाल यार, बिल्कुल सही पियो चवीं हिते हिते भी सेम हाल आहे मीन्ह त रुकण जो नालो ई नथो खणे मा त सुबुह जो थोरो कम वास्ते ॿाहर निकतम पर जेको पाणी भरयल हो कैम्प टे जे आस पास मुंखे अध रस्ते रस्ते ताईं वापिस अचणो पयो छा त कीचड़ ऐं खॾा थी वया हुया बाबा ऐं लाइट जी त ॻाल ई न करो सुबह खां ॿ भेरा वञी चुकी आहे। इन्ही बारिश में मौसम में घर में वही करे पकोड़ा ऐं चाए पीअण जो मॼो त अलॻ ई आहे। पर लाइट वेंदी आहे, त सॼो मूड ख़राब थी वेंदो आहे। हाणे त मोबाइल जी बैटरी बि घट थी वई आहे। सोचयम त पंहिंजे पावर बैंक सां चार्ज कयां, पर अॼकल्ह बारिश सोशल मीडिया ते माण्हुनि जा स्टेटस ॾिसी करे ॾाढी खिल ईंदी आहे, हर कोई बालकनी में वई करे मीहं जो वीडियो पियो ठाहे, ऐं रोमेंटिक ॻाणा पियो ॻाए।
हा यार उहे त मां बि पयो ॾिसां। इंस्टाग्राम ते त लॻंदो आहे त बारिश सिर्फ़ इन्हनि ई वास ते ही पई आहे।
हिक पासो असांजो आहे। जॾह मींहु, ॼ जंहिंमें माण्हू छतरी वठी कपड़ा बचा बचाईदा आहिन। पाणीअ खां बचंदे कम ते पया व वञंदा आहिनि ऐं ॿियो पासे उहे रील वारा आहिन जंहे बारिश में ॾिस ॾाढी एस्थेटिक पयो लॻंदो आहे सभ सची ॻाल्ह त इहा आहे त बारिश जो असली मज़ो त नंढपण में ई ईंदो हुयो। जंहिंमें असांखे यादि आहे त असां स्कूल जे ॾींहं में बारिश जो के तरो इंतज़ार कंदस, जॾहिं सुबह जो मींहुं पवंदो हुओ त टीवी में न्यूज ईंदी हुई। त अॼु स्कूलनि जी छुटियूं आहिनि, त उहा ख़ुशी करे वॾी लाटरीअ लॻाइयो, लाटरी लॻण खां व घटि न हूंन्दी हुई। पोइ सॼो ॾींह काग़ज़ जूं नाऊ ठाहे करे पाणीअ में हलाईंन दा वाज़ हाणे त मींह पवे त टेंशन इहो हूंदो आहे त कपड़ा कीअं सुकंदा? ऐं ॿाहेर जा कम कीअं थींदा वक़्त सां गॾ, असां त सोचणु अॼ इहो तरीक़ो बि हिकदम बदलजी वयो आहे।
अरे यार तूं त हिकदम पुरानी यादूं ताज़ा करे छॾय। उहो स्कूल जी छुटियूं वारे फिल वाकई कॾहिं वापसि न, न ईंदियूं। काग़ज़ जूं नऊूं ठाहिण ऐं पोइ पाणीअ में बुॾाए ते हिकु, ॿियो? हा झगिड़ो कराइण, उहे बि छा ॾींहं हुआ। हाणे त मींह जे मौसम जे घर जी छति ॾिसी करे फ़िकरु थींदी आहे, किथां पाणी न अची टपिके। अॼुकल्ह त बारिश में सिर्फ़ हिकु कई शइ सुठी लॻंदी आहे, उहा आहे घर जो खाधो। अॼु मूं बि ममीअ खे चयो आहे त शाम जो गरम गरम सेेल डबल रोटी पटी या कुझु तिखो ठाहे करे ॾिजे इन मौसम में ॿाहिरि जो खाधो खाइण जी त बिल्कुलु इच्छा न थींदी आहे। वैसे बि ॿाहिरि जेको हाल आहे जोमेटो वारो बि वेचारो केतिरो विझंदो हूंदो। सुठो आहे त माण्हू घर में ई कुझु सुठो ठाहे करे खाए। इन सां ॿियनि खे बि तकलीफ़ न थींदी तुंहिंजे घर में छा पियो हले?
मम्मी त अॼु अॼु भॼी ऐं कड़क चांहि ठाहिण जी तयारी पई करे सुबुह खां ई घर में हिकदमि सुठो माहौल ठही रहियो पियो आहे। ऐं तूं जोमेटो वारे जी ॻाल्हि पियो कई सच चवां त मूंखे बि इन मौसम में डिलीवरी वारनि खे ॾिसी करे ॾाढो फील थींदो आहे। उ वेचारा एतिरी बारिश में बि पंहिंजे कम पिया कनि। इन करे मां त बारिश में ॿाहिरि खां कुझु घुराइण बि अवॉइड कंदो आहियां।
हुअं यार अॼुकल्ह फ़ोन ते ॻाल्हाइण जो रिवाज बि केतिरो घटि जी वियो आहे न असां पाण त केतिरा वक़्त खां पोइ फ़ुर्सत सां फोन ते ॻाल्हायूं पिया अॼुकल्ह जा माण्हू जेके आहिनि अॼुकल्ह जा जेके माण्हू आहिनि न उहे त बसि लॻभॻि व्हाट्सअप ते चैट करे या मैसेज करे ई था ॻाल्हाए छॾे ॾियनि असल में त फ़ोन ते आवाज़ु ॿुधी करे जेको कचहढ़ी करण जो मज़ो आहे उहे मैसेज ते किथे आहे। न त माण्हू बसि एमोजी मोकिले करे ॻाल्हाए थो या स्ट कर थो मोकिले करे ॻाल्हि ख़तमु करे छॾे। आवाज़ में जेको फीलिंग हूंदी आहे उहा टाइपिंग में नथी हुजे यार
हा तूं त हिकदमि सही पियो चवी। वाट्सप ते त बसि कम जी ॻाल्हि थींदी आहे। हा न ओके बसि हिते ई ॻाल्हि ख़तम थी वेंदी आहे। पर फोन ते जेक जेका लामारी कचहरी थींदी आहे हुनजो सुकून ई अलॻि आहे। पहिरियों तू लैंडलाइन जा ज़माना हुया जॾहिं घर में हिकु ई फोन हूंदो हो ऐ सॼी कुटुंब जा मेम्बर हिकु हिकु करे ॻाल्हाईंदा पो असां दोस्त बि हिकु ॿिए जे घर फोन कंदा हुआसीं। त काका या काकी फोन खणंदा हुआ उहो बि हिकु अलॻि ई डर में डर ऐं मज़े हूंदो होओ हाणे त हर कंहिं वटि पंहिंजा पर्सनल फ़ोन आहिनि। पर ॻाल्हाईंदा को बि नथा हर कोई पंहिंजे दुनिया में मस्तु आहे सुठो थियो अॼु तूं कॉल कयई न त सॼो ॾींहुं बसि मोबाइल ॾिसी ॾिसी ॾिसी अखियुनि जी वॉट लॻाए छॾियां इहा कचरी करे मथो हिकदमि हल्को थी वियो आहे। वक़्तु बि सुठो पास थी वियो।
बिल्कुलु यार इएं त आहे घर में वेही वेही बि माण्हू बोर थो थी वञे हूअं बि बारिश जे मौसम में थोरो उॾासी अची वेंदी आहे पर इहे फ़ोन वारा सिस्टम सुठो आहे घरु वेठे हिक ॿिए सां ॻाल्हाइण हाल चाल वठण में मिलंदो आहे, मां त सोचींदो आहियां त हफ़्ते में हिक ॾींह पको रखण खपे। जॾहिं असां सभ दोस्त सिर्फ़ कॉल ते ई हिक ॿिए सां ॻाल लमारी कलाइम
को मैसेज न को बि सोशल मीडिया जो फॉर्वड न। बस हिक ॿिए सां लाइफ छा हले थी उहा कचहरी कयूं। अॼकल त रिश्तेदार जे बि सिर्फ़ त्योहारन ते ई मैसेज ईंद इन उहे माण ब ए उ माण हू ऐं जड़वा जेको आॻे हूंदो हो उहो असांखे वाप बस आणो पवंदो ऐं यार ईह बारिश त वध वधी पई वधाईंदी पई वञे खिड़कीअ खां ॾिसूं पिया ॾिसा पयो त हवा बि ॾाबी तेज ॾाढी तेज़ पई हले लॻे थो अॼ रात त इहो ई हाल रहंदो, ॿाहर निकरण जो त कोई सवाल ई कोन थो थिए।
हा लॻे त हीअं ई पियो। पर यार त फ़ोन ते ॻाल्हाइण वारो तुंहिंजो आइडिया ॾाढो सुठो आहे। हिन कंदासीं त असीं जी असांजी बॉन्डिंग बि मज़बूत रहंदी ऐं मन बि हलको रहंदो। छा आहे त अॼकल हर कोई पंहिंजी लाइफ जी टेंशन हीन में आहे। कम जो प्रैशर करियर जी फ़िक्र हिनन सभिनिन में दोस्तन वास्ते ते वक़्त कढण ज़रूरी आहे। असां इहो नियम ठाहींदासीं त बिना कंहिं कम जे बि हिक ॿिए खे फ़ोन कंदा रहूं। अच्छा यार हाणे त मम्मी बि सॾबी करे लॻे थो घर खे खाधो घर में खाधो तयार थी वयो आहे, ख़ुशबू त ॾाढी सुठी पई अचे। तुंजे घर जा बि तुंजे घर जा बि भजियन जी ख़ुशबू ऐं पकौड़न जी ख़ुशबू ईंदी हूंदी त अॼ त घर में ई वेही करे हिन मौसम जो मज़ो वठणो आहे। तू बि वञी करे गरमा गरम पकोड़ा इनजॉय कर।
हा यार मुखे बि हाणे बुख त लॻी वई आहे। घर खां जा सभ मेम्बर बि गॾजी थी रहिया आहिन। इयहे ई सुठो थियो जो अॼ फ़ुर्सत में ॻाल्हायोसीं। या बारिश में बाहर वञण जो त सवाल ई न पो पैदा थे। त पंहिंजे घर में ई सुरक्षित ऐं इंजॉय कयूं। वरी कुछ ॾींहं पो इहे लामा लामड़ी काल् कंदासीं बाक़ी दोस्तन सां बि हिक ॾींह च चवंदास त कॾहिं फुर्सत में कालकन हाली त पंहिंजे पकोड़न जो ई मज़ो वठूं जय झूलेलाल यार पंहिंजो ख़्याल रख जाये
जय झूलेलाल यार। तूं बि पंहिंजो ऐं घर वारन जो ख़्याल रखजांइ। मींहं में बिना कम जे ॿाहर न निकुर जाये न त बीमार थियन। घर में ई वेही करे फ़ुर्सत जो मज़ो वठ। वरी जल्दी फोन ते ॻाल्हाईंद दासी, ऐं हलो यार, बाय -बाय सुठी शाम गुज़ारी।
हाय, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।